हेलो हं
आवाज आबि रहल अछि हमर
हँ हँ आबि रहलै
हेलो अच्छा हँ की हाल चाल
ठीक छै कतयसँ अहाँ बात कए रहल छियै
हम कटिहारसँ बाजि रहल छी
ओ
अहाँ कतयसँ छीै
हम तऽ दरभंगा से बाजि रहल छी दरभंगा जिला से फिलहाल एखन पटना मे हमसब रहि रहल छियै
अच्छा अच्छा तखन आ इ बीचमे कतहुके यात्रा भेल छै कि
अ एहि बीचमे तऽ एखन यात्रा नहि भेल यए एखन तीन महिना पहिले हम पटना सिफ्ट भेलहुँ हं
एहिसँ पहिले एकबेर अहाँके मधुबनी तरफ गेल रही एगो कम्पीटिशन रहे तऽ ओहि दौरान यात्रा भेल रहे
अच्छा मधुबनी जिला गेल छी अहाँ जाइत रहैत छी
जाइत नहि रहै छिये अगर कोनो कम्पीटिशन होइ छै ओहिमे अगर पार्टिसिपेट करयके होइ छै तऽ ओहि सभमे गेलहुँ
अच्छा
हां रेगुलर मधुबनी नहि के बराबर
अच्छा ह हम तऽ एहि बीचमे उम्हर मधुबनिए जिलामे एकटा गाम छै लोहना
अ लोहना कि लोकहा
लौकहा तऽ छैये लौकहा लौकही लेकिन एकटा गाम लोहना सेहो छै
अच्छा
ओतय के बाबा मन्दिर जे छै बिदेशर नाथ ओ बड बेसी प्रसिद्ध छथिन
हँ हँ बुझल अछि
हँ बाबा बिदेशर तऽ ताहि काज भेल छलए दर्शन
अच्छा तऽ ओ तऽ स्थापित स्थापित मूर्ति छै आ कि अंकुरित भेल छथिन ओतय
नहि ओ ई महादेव अंकुरित छथिन
ओ
हिनकर नाम वीरेश्वर छ छलनि आ बिदेशर जे सब कहै छै से अपभ्रंश छियै
अच्छा बिलेश्वर असली नाम रहै ओ तऽ बोलचाल मे कनि प्रोनाउंसियएशन गड़बड़ा जाइ छै
हँ विदेशवर भऽ गेलै छे एहिमे ओ मिथिलामे जे जयद्रथ नामक राजा छलखिन ने से ओ पराजित भेलखिन तऽ ओ काशी विश्वनाथ तपस्या करय चलि गेल छलखिन तऽ ओतहि हुनका स्वप्न भेटलनि जे मिथिलामे माटिके तरमे ओ जङ्गलमे अहाँ तपस्या करब त विजय प्राप्त होयत ओहिठाम कामना लिंग छै तऽ वएह विदेश शर बाबा के पूजा अहाँ यदि कोनो मनोकामना के मोनमे राखि कऽ करब तऽ निश्चित रूपसँ पूर्ण होइत छै से मानल जाइ छै ओतय एकटा शिलालेख छै तऽ ओहि ओकर अनुसार ई छै जे ई हिमालय पहाड़सँ निकलल छथि शिवलिंग
हुँ हुँ
से छै
कते पुरान हेतै मन्दिर
ई हजारों हजारों वर्ष पुरान हैत आ एकरा संदर्भ मे एक एकटा रोचक गप इहो छै जे ओ शिलालेख में जे जानकारी छै ओहिमे कहल गेल छै कि ई शिवलिंग में ज्यों ज्यों भीतर जायब तऽ एकर मोटाई बढ़ल जाइ छै आ दक्षिण दिशा में ओ कनि झुकल छै
ओ
हाँ
हमरो सब के एरिया तरफ कुशेश्वर स्थान सुनने हेबै
हँ हँ हँ कुशेश्वर महादेव
हँ तऽ हमर सभके घरसँ नजदीके पड़ै छै बिरौलसँ अहाँके लगभग तीस पेंतीस किलोमीटर पड़ैत छै बहुत फेमस मन्दिर छै एरियाके हँ एखन तऽ ओतय बिहार सरकारके तरफसँ किछु फंडिंगो भेटलै हैं तऽ काज भए रहल छै और फिलहालमे एखन सप्ताहमे दू दिन ओतऽ गंगा आरती के शुरुआत भेलै हं आ बृहस्पति क और शुक्र क हँ हँ हँ बिलकुल ओनाही बृष पति और शुक्र के शुरू भेलै हें एतौ अ अंकुुरिते महादेव छथिन
अच्छा
हँ पहिले तऽ जतय एखन छथिन ओतय तऽ पहिले जंगल रहै और जे हमसभ सुनलियै हैं अपन पैघ ह गार्जियन सबसँ उएह बता रहल छी हँ हँ तऽ इतिहासमे मन्दिरके इएह छै जे ओ ओतय रहै एगो बहुत पैघ जंगल रहै आ नदी सेहो रहै तऽ एक दिन एगो ग्वाला जे रहै से अपन गायके चरबैत जाइ छलै ओ देखलकै कि गाय जे छै से रोज एके स्थान पर जाय के अपन दूध बहा दैत रहै तऽ जखन ओ देखलकै तऽ ओकरा किछु आशंका भेल हेतै तऽ ओ स्थानपर जखन ओ खोदनाइ शुरू केलकै तखने ओ शिवलिंग ओतय प्रकट भेलै ओकर बाद जे छै से ओतऽ वएह ग्वाला जे छै से मंदिर के स्थापना कैके पूजा अर्चना करके ओहि दिनसँ ओतऽ पूजा तूजा शुरू भए गेलै हं आ एखन मिथिला के हमरा लागेया प्रसिद्ध धार्मिक केंन्द्र में एगो कुशेश्वरो स्थान बहुत आबेया
हँ हँ हँ बहुत प्रसिद्ध छथि
सावन आबि रहल छै तऽ महाशिवरात्रि पर सावन पर तऽ बहुत लाखो लाख श्रद्धालु के ओतऽ जमावड़ा रहै छै
हँ बड प्रसिद्ध महादेव छथिन
शी अभयारण्यके कारण जे छै से और बेसी प्रसिद्ध ओत छै
अच्छा कुशेश्वर धाम अच्छा प्रवासी पक्षी सब चिड़िया सब
हँ बहुत बहुत प्रवासी पक्षी बहुत ओतय आबैत रहे छै
तऽ ई अखनो आबि रहल छै या पहिने अबैत छलै कियाकि आब तऽ जलवायु परिवर्तन
एखन आउ पहिले तुलना मे तऽ ओहि संख्या मे नहि आबि रहल छै लेकिन एखनो अहाँ जेबे तऽ अं आ गौर करबै एखनो आबि रहल छै
अच्छा आ ई जे प्रवासी चिड़िया सब जे अबै छै ओ कोन समय मे बेसी अबै छै
ई बेसी अहाँके ई सावनक के जे टाइम रहे छै ने एहिमे बेसी देखल गेल छै
वाह इहो बाबा क महिमा जेस अ महादेवके प्रिय मासमे प्रवासी चिड़िया सब अबैत अछि इहो एकटा अद्भुत तऽ बात भेलै
आ ओर हमरसभके गाँवके बगलेमे एगो कसरत छै ओतय शम्भू बाबाके नाम सुनने छियै
नहि ई की छथिन
अ ई तऽ भगवतीक के मंदिर छै भगवती स्थान छै
अच्छा की शम्भू बाबा नाम छियै
शम्भु बाबा ओतुका जे पुजारी छथिन हुनकर नाम
अच्छा भगवती स्थानके पुजारीके नाम छिऐ अच्छा नवादा भगवती हँ न नवाद
त ने जी त ओतौ शायद सिंहासन भगवती के राखल छ ओहि मंदिर मे
अच्छा
हँ ओकरे अंश जे छै से उएह कसररोमे छै अं्कुरिते ओतो भगवती छथिन ओकरे अंश ओतय छै तऽ ओतय पुजारी छथिन शम्भु बाबा बहुत फेमस मतलब बुझियौ ने एक टाइममे तऽ बिहार लेवलपर बहुत एते फेमस भए गेल रहथिन हुनकर माँके जे निधन भेल रहै
हँ हँ
लगभग आइसँ दस साल पन्द्रह साल पहिले भेल रहे निधन ओहि दिनसँ आ तक जे भी भक्त ओतय जाइ छै ओतऽ भं्डारा चलैत रहै छै आ अहाँ जा कऽ आरामसँ ओतय भोजन करियौ आ ओहिकर खर्चा के उठबै छै कखन ओतय आबै छै अ भंडारा के सामान कखन जाइ छै ककरो नहि पता रहै छै आब एले कि केओ गाड़ी से गिरा देलकै सामान अपन भए गेल ओकरासँ अगर अहाँ पुछि पड़ै अर रुपैआ भेटल तऽ हँ भेट गेल छै आइ तक चलि रहल छै काफी भव्य मंदिर बनल छै
वाह अद्भुत बात बतेलहुँ ई वाह अद्भुत बात बतेलौं
हँ हमरोसभ गाँवमे भगवती स्थान छै दुर्गा भगवतीके तऽ ओतऽ ओतय तऽ स्थापित मूर्ति छथिन ओहो पहिले तऽ दुर्गा पूजाके टाइममे जे छै से मैट के मूर्ति बनाइ जेना पूजा होइ छै तऽना पूजा होइ छलै लेकिन आ इ दू तीन साल से जे छै से उ पत्थर के संगमरमर के जे मूर्ति होइ छै बाराटा मूर्ति जे छै संग मरमर स्थापित भेले हे ओहो बारह गो मूर्ति जे छै इ सोचै वला बात छै एगो पर्सनल एक आदमी अपन निजी रूपे लगा क बारहो मूर्ति ओते दान म दनै छै
बाह
संग मर मर के भव्य मंन्दिर छै आब जे नवरात्रि अक्टूबर नवम्बर मे जे आबै छै ओते ओ मे मेला लागे छै ओत हालकि आब त स्थापित छैथ इ तऽ जएगो सालमे नवरात्रि होइ छै सभमे बात होइ छै ओत पूजा लेकिन फेमस छै इ अक्टूबर नवम्बर वला
एं शारदीय नवरात्र हुनकर प्रसिद्ध छै बाह बहुत बढ़िआँ जानकारी सब भेटल
ह हमरासके एरियामे मेन तऽ एगो कुशेश्वर स्थान छै तैकर बाद अहाँक ई नवादावला मन्दिर हमरा सबके नजदीके पड़ै छै ओकर बाद उम्हर सहरसा तरफ चैल जेबै तऽ अपन गाँव मे सीके नाम सुनने हेबै
हँ हँ तारा तारा माँ
तारा पीठ हा ओ छै फेर अहाँके सीतामढ़ी चल जेबै उच्चैठ भगवती के नाम से सुनैये हेबै बहुत फेमस मन्दिर छै बेनी पट्टी लगन ओते अखन अ पुनराधाम मे सेहो कार्य चलि रहल छै मंदिर के
हँ पुनौराधाम तऽ सीतााके प्राकट्य स्थली छैल न हँ ह वाह बहुत सहीमे मिथिलामे बहुत छै बहुत रास एहन चीज छै जे अपनासभ गौरवान्वित भऽ सकै छी
बिलकुल
हँ ई जे अछि अहाँ जे तारा तारा माहा मंदिर जे बतेलहु महिषी वाला ओतऽ तऽ शंकराचार्य जे छलखिन आदि गुरु ओ शास्त्रारर्थ केने छलखिन भारतीसँ पण्डित मण्डन मिश्रसँ केयने छलखिन
हँ हँ
हँ आ ओहिठाम अहाँके बुझल अछि कन्दाहा सूर्य मन्दिर सेहो छै
हं नहि बुझल किया तऽ हमर सबके एरिया से कही दूर पल अच्छा भए सकै छै
त गौतम बुध सेहो आयल छलखिन आ महिषी मन्दिर तऽ छैहे कन्दाहा सूर्य मंदिर वएह बनगाँव मे छै कन्दाहा सूर्य मन्दिर सेहो छै ज्ञान दर्शन धर्म सब कहक क्षेत्र मानल जाइ छैय तऽ ताहि दुआ
होइ तऽ एखन तऽ ओना तऽ हमसभ पटनामे रहै छियै तऽ एज अ बैचलरे हमसभ एखन रहि रहल छी तऽ दू तीन दिन पहिनेे गेल रहव महावीर मन्दिर नाम सुननहिए हे फेमस छैय एतका स्टेशन लगन ओते गेल रही। बगलमें स्कोनो मन्दिर छैय।
ह इस्कन तऽ खैर ततेक भव्य छैय आ तत तेक ओकर चलैत रहय छैय युवा वर्ग सब खूब जुड़ल छैथ।
बिलकुल महावीरो मंदिर मे बहुत भव्य मंदिर आ रोज भीड़ रहै छैय।
हँ हँ खूब भीड़ रहै छैय हँ। साफ सफाइ सेहो रहैत छैय।
हू हू
बढ़िआँ छैय से सभ। हँ युवा वर्ग सब अपन जाइए पढ़ाई लिखाई के क्रम मे जाइए तऽ अपन मनोकामना इच्छा राखि कऽ देखै छियै हनुमान चालीसाके पाठ करैत।
हँ हँ संडे दिन के हमसभ ट्राइ केलहुॅं की कतहु जायके चाही। ए एते बगल मे गंगा घाट छैय गंगा आरती होइ छैय ओतऽ।
हँ सेहो छैय।
अहाँ तऽ ऊपर कटिहारे छियै कि इम्हरो कतहु यए।
हँ उम्हर हँ अछि जान पहचान मधुबनीए जिलामे नरुआर झंझारपुर सरिसो पाही हँ ई सब जे छैय ई सब मूल रूप से उम्हर के छी लेकिन हमर पूर्वज सब एम्हर आब गेलखिन।
ह कटिहारमे हमर एगो मामो रहै छथिन टीचरे छथिन ओतब दस बारह सालसँ रहि रहल छथिन।
कत कतऽ छथि ओ पद
मोहनपुर मोहनपुर कोनो एरिया छैय की?
मोहनपुरर मोहनपुर हँ पदवा प्रखंड दिस छैय।
ह ओतय एगो हाई इस्कुल छैय उएह हाई इसकुल मे छथिन।
ह दुर्गाागंज या सोनौली हेतै किछु छैय ओहिठाम।
अच्छा इएह सब छैय बहुत रास अपना सब गप केलहुँ। धार्मिक स्थल सब पर छैय बढ़िआ अध्यात्म कनि